हमसभ अभनेख छी अहाँ ने बताउ अहाँ कैसन छी
हम तऽ सब नीके छै तबियत तऽ हमर ठीके छै परिवार के सबलोग भी नीके छै का भेल छै हमर त तोरा तबियत खराब हो गेल छै का भेल छै कल रात के बहुत जोर से बारिश होके छै तीन से चार घंटा बारिश भूके छै फिर दिनआ मे ठीक रहे छै बारिश फिर जाय छी हम थोड़ा सुबह सुबह हम चार बजे उठे छै और जाय छै पार्क में दोस्तो साथे वह ज के जॉगिंग करे छ रनिंग कर रनिंग करे छै व्यायामर करे छै पार्क में ओकर बाद व्यायाम कर के आबे छै घर बा तऽ बहुत जोर से बारिश छुके छै तऽ हम क करे छ छुट जाइ छै तऽ छुट जाइ छै तऽ फिर घर त फिर रास्ता मे फिर बारिश हो जाइ छै तऽ काफी हम भीग गेल छै तऽ भींगला के कारण छै सर्दी और खासी और तबियतर बहुत खराब हो गेल छै तऽ वहि सर्दीर खसी हो गेल छै तऽ घर कपड़ा बदले छै तऽ बहुत जोर से बोखार होवे छै ओ डॉक्टर के देखाई छै तऽ दवाइो खााय छै तबतो त आराम नीक लागे छै अब रऊआ बताई छै घर के लोग न छै
हँ हमर घरके परिवार सब सब नीक छै
आओर पता सब खाना पीना खा लेली छै
हँ खाना पीना खा लेलेे छी अहाँके खाना पीना खा लेल रह छी
ह हमरो खाना पीना सब नीक छै सबलोग खाना पीना खा ले छै हम खाना पीना खा ले छै ओहि खाना में ये खाये छै कि रोटी खाय छै सब्जी और सलाद चटनी खाय छै औरो तऽ बारिश नहााय नीक लागे छै र उआ के
हे न ह त नीक लाग छै अहाँके क निक न लगल छै क
नीक लागे छै लेकिन दिक्कत ई हो जाइ छै तबियत बारिश मे नहााय से खराब हो जाइ छै एके टाइम नहाय छै रातो मे न नहााय छै रोज हम दिने मे नहााय छ दू टाइम दिन भर मे नहााय ले छै न तऽ हमर तबियत खराब हो बोखार लाग जाइ छै सर्दी खसी हो जाइ छै ओहिस हम दिन भर मे एके टाइम नहााय छै चाहे बारिश मे नहााय छै पानी से घर के पानी से नहााय छै रउआ दिन भर मे क नहाय छै गर्मी मे
हम तऽ दिन भरि मे खुल रह छी नहि हमरा तऽ कबो कबो ऐसन ऐसन हो जाइ छै तऽ हम कबो तऽ नहेबो नहि करै छी आ कबो कबो नहा लेबै छी दू दू बार
हँ राउआ तऽ ठीक ह कहेलिये छै लेकिन हम सब गर्मि दिनमे न नहाइ छै ने के दिन मे त हमर तबियत ठीक न रहे छै माथा दर्द करे छै ओहि माथा दर्द करे छै और तथोरा गन्दगी पसेना आबे छै आओर उ दे सॅं बदबू आय छै ओहिस हमरोज सुबह नहाय छै आ नहि एकदिन नहिइ छै ने तब ठीक नहि रहै छै आर बाद छै कही घुम घ ब छै कि नहि घर पे दिन भर रहै छै
नहि हम तऽ घरे पर रहै छी नहि हमहु मतलषंब नहाय छी गर्मीमे नहाइ छियै लेकिन कबो कबो जैसे आजो बरसातवला अइसन मौसम छै ने तऽ कभो कबो ना मन करै छै नेअ समझल
तऽ हम ई ई बात कहे छ संडे के फी बने छै चली ने घू घूम के आबे छै गर्मी के दिन मे चली वाटर पार्क में घूम के आबे छै एने नया नया वाटर पार्क खुले छै फिस तीन सो रुपआ रहै छै आ तीन से चार घंटा नहााय छै आओर कैंटीन भी रहै छै तऽ ओहिमे कुछो खा पी ले छै सन्डे रउआ चलै छै
न हमरा वाटर पार्क न ब नीक लागै छै हमरा बेकार लागै छै
तार न आबै क छैरबाक के
नहि तैरे तऽ आबै छै हम तऽ बेंगलोर गेल रहै छी तऽ हम ओहिमे स्विमिंगो पुल खूब करै छी
तोरो डर लागे छै क्य ऊपर से कुदे मे
न ओ डर न लागै छै
महाल्लामे रऊआ बहुत कुता रहै छी ने बहुत जोर से भूकै छी आवाज आबै त छै
ओ
पालतू कुतऽ रहै छै कि माल ल कु तऽ रहै छै
न पालतू कुत्ता रहै छै ओ एगो आदमी पालै छै
ओ कुत्ता पालेके मन रहै छै कि नहि अच्छा लागे छै केना कुत्ता
नहि हमरा तऽ खूब नीक लागैत छै कुत्ता हमरा कोनो समस्या नहि भेल छै कुत्ता पालेमे
हमर तऽ मोहल्ला में बहुत सारे कु्ता रहे छै रात भर भूखे छै नीदे न लागे छै लेकिन काटे न छै मोहल्ले में रहे छै ठीक बात रहे छै कि कोनो आबे छै ने अनजाने लोग छै तऽ ओकरे पे भूके छै आ जे चीनी छै ने ओकरा पे न भोकै छै लेकिन ठीक के बात छै महल्ला मे कुत्ता रह नीक छै महल्लामे कुत्ता ढेर रहै छै
नहि हमरा महनामे उतना कु्ता नहि रहै छै ओसभ अथी रहै छै
हमर मह्ला मे तऽ कुत्ता रहे बहुत ढेर नीक रहै छै तऽ हम काज करै छियै बिस्कुट कीन के लाबे छै आ सुबह शाम बिस्कुट खिलाय छै तऽ हमर कुत्ता तऽ हमर साथे जाइ छै काटेना छै बहुत हमरा के कुत्ता मानै छै मोहल्ला के कुत्ता के हम खिलाबे छ बिस्कुट रात के रोटी खिलाबे छ त रोटी बिस्कुट खिलए छै के नहि कुत्ता के
हम तऽ खियाइ छै लेकिन उतना नहि खियाइ छी जितना अहाँ सोचै छी एक दू गो खिला दै छी
आओर बताय छै गर्मी के दिनोमे घूमै ल जाइ छै चले के तैयार बनै छै कि नहि प्लान बनाय छै हम
हँ हमरा तऽ मन नहि करै छै अभी जायके लेकिन अहाँ लोक चलै छी तऽ हमहूँ घूमि लै छियै
तऽ शिमला गइ छै केना घूमे कभी
नहि नहि अभी तक तऽ नहि गेल छी
शिमला के बारेमे सुनल बानी छै कि न
न अभी हम न सुन ले छी
हम तऽ सुनल मान छिय शिमला के बहुत बारे मे सुनल मनी छ के काफी सुन्दर जगह छै पर्वत पहाड़ ई सब झड़ना सब नीक लागे छै वहा बहुत सार पेड़ पौधे रहे छै अ प्रकार के पेड़ पौधा रहे छै झरना रहे छै तालब रहे छै पहाड़ रहे छै झील रहे छै और सुन छ कि वहां के खाना भी काफी अच्छा रहे छै वहां के कपड़ा पहिनावटी र भी काफी नीक लागे छै हम सु देखल ब वडियो मे की बरफ फिला जगट रहै छै बरफप गिरे छै तर स्केटंग आइ छै क नहि बरफप
नहि हमरा तऽ नहि अछि अहाँके आइ छी की
नहि हमहुँ तऽ नहिइ छै लेकिन एकबार स्केटिंग कर छै गइ छै न पे मामा के साथ गई छी हम कश्मीर तऽ वहि पे गए छी तऽ ओ कश्मीर भी ओऐसी जगह छै जैसे शिमला छै ओ भी बहुत पहाड़ रहै पहाड़ फूल पौधे नदी ताला बहुत नीक लागे छै काफी रंग बिरंग के पेड़ पौधे रहे छै चिड़िया रहे छै अनेक प्रकार के वहं जानवर रहे छै त देख की काफी नीक लागे छै वहा के फल हम खााय छी कश फेमस कश्मीरी सेब बहुत नीक रहे छै लाल लाल रहे छै एकदम बड़ बड़ रहे छै मीठ लागे छै एकदम एगो सेब में पेट भर जाइ छै त व गई छ नेमेशी ीर मामा के साथ छै तू व फे बर्फ गिरे छै तऽ बर्फ से बनाय छै गु्डन आबे छै बनाय छै स्ग हो छै त मामा साे स्िंग करे छै त थोड़ा मड़ स्टिंग सीख ले छ बहुत काफी दिन हो गेल छै करै छै तब याद न छै कि हो पााय नहि छै लेकिन हम कर ले छ ओहिस शिमला चलै छै स्टिंग सिखा देे छै त पहाी इलाका मे कभी गोल बारड़ छै क
पहिले अहाँके नीकसँ आबै छैिय आगे स्केटिंग करयके
ओ आ छै गइ रहै छै तऽ काश्मीर सी गइ छै